हेलो
अहाँके की हाल छै
सब ठीक छियै अपन बतैयै
हँ हमरो सब ठीक छियै
केना केना रहै हियै को कॉल फोन नहि करैत हियै काहे
नाऽ तनि हम काफी व्यस्त रहल छी नु ओहि लए फोन न करलियह अहाँके पता बा अभी जो हम बत अली हनू तऽ ओ मास्टर हमरे चेक करे लए दे देले छै
अच्छा रहुए काम मिलल छै ई चेक करयके
हँ हमहे करै छी अहाँके चेक तऽ अहके हम अभी चेको कर देबै छी आओर बताउ रहुआ रोड पे छीका
हँ चेक करबै तऽ अच्छा नम्बर देबै
हँ अच्छा नम्बर अहाँके दे देब आओर बताउ रहूआ रोड पे छी
हँ हम रोड पर छियै टहल रहै छियै ने ओने जाइ छै दोकान वहाँ पर बैठबै ओहि लग
फेनू दोकानमेपर बैठे जाइ छै का
हँ मन नहि लागै छियै ने घरे क्या करबै
तऽ दोकान पे हाला नहि होइ छै
ना ना शांति रहै छीयै तऽ कोनामे हम शांतिसँ बैठे छियै तऽ ओकरा देखै नहि हियै।
हँ तब तऽ ठीके छैय र
हँ
आओर बताउ खाना पीना हो गेल छैय?
हँ कखने तऽ खा कऽ निकललियै ह।
तऽ रहुआ की की खयली य?
दालि भात आलू परवलके तरकारी माय बनैले छैय। नि खा के निकल लेलीयय ह।
चलू तब त खूब नीक खाना खायल छी हम तऽ अभी तक खानो न खायल रहल छी।
काहे?
ए हमरा हम रौआ से बतियैली ह तनी बाहरके सामान दू चारि गो खयली ह बस अभी तक
बाहर के सामान ननू खाय के ज्यादा।
हँ ना खाय छी लेकिन कबो कबो मन कर देबै छैय तऽ हम की करब?
हँ इहो बड़ा बड़की दिक्कत हइ की करबै केहुका।
हँ ई तऽ दिक्कत छैय। आ तखनो और कहू अहाँके तरफ सब मंगल छैय ने?
हँ सब मंगल छैय।
चलू अहाँके माय बाबूजी सब ठीक छैय?
हँ माय बाबूजी लोग सब लोग बढ़िया छैय कुल सब लोग शान्तिमे हइ।
चरू तब तऽ अहाँके खुब खुशी के बात सुनै सब नीक छैय।
रुहूआ बताउ ने ओने क का हाल हय?
हँ एनाहु सब नीक के छैय रौदा एतना बा ई सब अपन सुतल छैय। मतलब हमहुँ आ तनि अहाँ से बतियैलीया ना त तऽ हमहुँ तऽ सुतिए जाइ छियै अभी तऽ।
हँ हम इन्तजार करै रहलियै यऽ।
हां
कि बात होतै आब कम हमरो करैके बा कम्प्लीट।
हँ चल ठीके छैय तऽ।
बहुत ज्यादा काम न हइ यहाँ काज करियै घरे के काम बाहरके काम अन्दरके काम सब काम हमरे ने देखैके हइ।
अहा के दोस्त सब कि करे छैय आज कल पढ़ाई लिखाई नीक चल रहल छैय?
पढ़ाइ लिखाइ नीक न चलैत छैय। ओकरा सबके एक दूगरा जाय वला हय बाहर पढ़े।
अच्छा यौ हँ अच्छा यौ कि इन बताउ अहाँके एते भोजन मे भोजन में सबस बेसी कि पसन्द करल जाल?
हमरा तऽ दालि भात आ गोभीके भुजिया बहुत पसन्द छैय।
सुन कऽ ही मुहमे पानि आबि गेल छैय हमरा एतय तऽ माछ भात और भयानक खीर बड़ा चाव से खायल जाय ला। आ कखनो मखाना खीर खैली ह?
अच्छा आओर सब आओर सब बतैयै
हँ सब हमर ठीके छै सब नीक छै
की होइ छै ओने
एने बैठ के अपन रउआ से बतियाई छी आ अपन बैठे छी आ ये जो सर देले बारा ओकरा चेक करै छी जी सबके नम्बर देबे के छै
ओ कितना नम्बर देबेके हइ
ओ अब सब जैसन लिख लेबा ओसने देबे छी जो बढ़िया लिखले छै ओकरा बढ़िया देबे छै
तऽ हँ हमनी तऽ बढ़िया कले हियै तऽ हमनीके तऽ बढ़िएँ मिलतै नु
हँ रहुआत बढ़िया मिलता है र चिन्ता न करऽ
मने अच्छा खासा पहिले बार मे बहुत पैसन नकटि गेलियै
जी जी जी नीक जकाँ दुपहर के खाना पीना भऽ गेल तखने
हँ दोपहर के खाना पीना हो गेलै अपन बतैये ने र‌उआ तऽ अभी भूखे छियै भूख ना लागैत छै बाहर के काका काज नहि खा लेलियै
ओ ज्यादा कुछो न खाइ छै तनी बाहर के दूगो बिस्कुट खा लेले छी अी कुछो ने
आ लेकिन ई सब अच्छा चीज नहि होइ छियै घरके खाना बहुत स्वादिष्ट हो गेलै आ र‌उआ खायके चाही ध्यान दी
हँ घरके खाना तऽ खूब नीक आ इहो बात बा घर के खाना खूब नीको होकै छै ऐसन मे आबै छै आओर बताउ अते अहाँके मौसम के की हाल बा
एने बहुत घाम हय
एतह अहाँ त ओ एतहु काफी घाम बा घाम के मारे तऽ हालत भी खराब भेल गेल छै अ त‌उ के ठण्डा हवा चलै छै कि ना
ना ना एने खाली घामे छै का बतैयए यानि आधी तूफान आयल रहलियै हँ बोलियै ने
बोली बोलू अहाँके बोलू
आधि तूफान आ रहलियै या आम के पेड़ गिर गेले या
ओ अच्छे अ अहाँके ओतऽ छ पावनि या कोनो बड़ त्यौहार केना मनायल जायले बड़ा धूम धाम से रहै छै ने
आ बड़ा धूम धाम से मनावल जाइ य यहा एकटा नदिया ने छीये इ बगल में
हँ
ओहिसँ ओहि जगह मनावल जाइ छियै
चलू त र‌उआ हमरो तरफ खूब बढ़िया से बनायल जाइ छै खूब धूम धाम से न घर मे बैठल बैठल मोन न लागै छै पर क करू अभी तो की जाइयो न जाइयो न सकै छी काहे कि इतना गर्मी पड़ैत छै तऽ सोचलियै कि र‌उए से बात
ओकरा से बढ़िया से बात करलु मोबाइले
हँ हँ हम यादो बहुत करे रहलियै य कितना दिनसँ बात न भेल रहे की बतइै र‌उआ
जी हमरो न पता रहलै एतना समय न मिलै छै के बात करू केकरो छै सुतबो खूब न करै छी। रात भर जागल रहल छि आ दिन भर सुतल रहै छी।
अच्छा
रातमे तऽ रात मे तऽ लोग जब जब हमरा मैसेज कर देत तय फोन कर देते तब तक जागल रहल छी पूरा चार बजे पाँच बजे खाली सुतै छी।
अहाँ बड़ा लेट से सुतै छियै बहुत दिक्कत न होतय बादमे।
हां र‌ओके तऽ कितना बार हम अहाँके मैसेज करैत छी। सुत गेली।
हँ हँ रातबामे हँ किए।
अच्छा अहाँके कखनो पूरा भारत घुमे के मौका मिले तऽ सबसे पहिले अहाँके कहां जायब कोनो धार्मिक जगह पर या पहाड़ समुद्र देखब?
धार्मिक जगह केदारनाथ जायम आ लेह लद्दाख यह सब घूमे के ठंडी जगह पर बहुत मन करै छियै का करियै समय ने मिलै छियै।
हमरो ई गर्मी देख के नू खूब मतलब कि सोचै छी कि कश्मीर लद्दाख इ सब घूमे में केितना नीक लागे छै वहं पे बर्फ गिरते त खूब चीज गिरते क ठंडा लागे छैय तऽ हमरो उहे जाय के खूब मन करे छैय।
हँ हमरो बहुत मन करैत हइ लेह लद्दाख हिमाचल ई सब बहुत ठण्डी इल कहां छियै अहाँ चलबै हमरा साथे?
हँ हम चल चलम अगर हमर परीक्षा न होते तऽ हम आराम से चल चलम हमरा कोनो दिक्कत न छैय हमरो खूब घूमे के मन छैय।
घूमेंके बहुत मन करेलियै घूमऽ फिरऽ किछु किुछु खयबै ईसभ एहनो जीवन में जे आनन्द छैय ई नहि हइ
अहाँके अपन गाँव घर सब मे बेसी नीक लागे छैय कि बाहर के कोनो दोसर शहर हमरा तऽ अपन गावे घर के खुशबू नीक लागय छैय।
हमरो अपना गावमे घर बहुत बढ़िआँ लागै छैय घरे रहल बहुत पसन्द छैय हमरा।
हँ काहेकि बाहर मे बड़ा दिक्कत होइ छैय। घुमयमे फिरेमे।
खाायमे सभमे दिकते नहि छैय ओ नीक नीक कखै लागैत छैय।
चलू ठीक बा त ह आर म मम्मी
हँ मम्मी ई लोग सबलोग ठीक छैय अहाँके ने बतैयौ की हाल है हाल खबर
ह हम हमरो हमरो एत मम्मी आ बाबूजी सब नीक के उ लोक सुतै छैय इतना गर्मी बाकी का करू न बाहरे जा सकै छैय न छते पे जा सक जा सकै छैय। त आराम से कमरा मे सुते छैय पंखा चला के
आ अहाँ के तऽ कामो बहुत छियै न अभी रौआ त चेके करै होबै सरजी के
हँ सरजी पढ़ा के दे देले छियै हम अभी आरामसँ बैठै छी अहाँसँ जैसे हो जाइ छियै फिर अहाँके जे जैसे ही अहाँके भेजम लिख उख के तऽ फेनू हमरे पास आय छै फेर उह चेक कर देम इहे कह
कखना मे कितना नम्बर देलियै यऽ पहिलका मे
पहिलका मे तऽ दे देेले छी सय मे सय नम्बर नीक छै त अहाँ से बात के समय के तऽ पता ही ना चले चलू बड़ा नीक लागल बात करके चलू बा हँ